हेलो, जी नमस्कार, और बताबु ने, कि हम सब, अहां अपन बताइए ने अपनेके हालचाल की छै, सभ नीक छै अपनेके हाल चाल।
हां, इहां के हाल चाल सब नीक छै, अहांके कहै छी ने माता पिता, भाय बहिन, दादा दादी, चाचा चाची के तबियत नीक छै?
हुं, सब के तबियत नीक छै, दादा दादी, चाचा चाची, भाय बहन, पुरा परिवार के तबियत एकदम नीक छै, सब खाना पीना खा के सब अपन अपन अपन कमरामे बंद चलाके के सब सुतै छै। सब अपन अपन काम कर उरके नीक ढंग से सब सुतै छै, अहां अपन बताउ ने, अपने के सब के तबियत कैसन छै, घर मे नाना नानी, दादा दादी ओकरा बाद मे ममी मी पिताजी, चाचाजी, बहिन सब के तबियत ठीक क छै?
हुं, इहांके त, इहांके त मा माता पिता, चाचा चाची, भाय बहिन, दादा दादी सब के तबियत नीक छै। आब बताबे छै ने अहांके आज खाना मे की की खयले छियै?
हम त खाना मे जादा कुछो न खैले छी, तैयो बड़ा नीक नीक समान खैले छी, चिकेन, मटन, रस वला अंडा खएले छी। ओकरा बाद जलेबी खएले छी, तनी मनी मिठाई एक दूगो और खैले छी, तनी तबियत खराब भ गेल रहै छै त ओ आर एस पियै छी, फेर चीनी पानी पियै छी। त तऽ पीते पीते की कहू, हालते पूरा खराब भऽ गेल छै, आज तऽ बड़ा नींदो लागै छै, अहाँके तो नीन्द लागे छै।
हँ, अब तऽ क त नींन्द लागैत छियै।
आर बताउ ने अपने के तरफ के मौसम कैसन छै, मौसम नीक यहाँ के तरफ के
त इधर के मौसम बड़ा खराब छै, का से कहियए कब बरस छै, कब भाग जाइ छै पता नई चलइत छै। अऐ जे कल सोचले छी मोट मोटरसाइकिल से बारात जाएला ओ भी ओ तीज तानी बहल
सुन न हम सुनै छी कि अहाँके तरफ मतलब कि बड़ा आ तूफान कितना पेड़ उड़ गिरा देबै बड़ा भयानक आानी आयल रहे छै, बारिश भऽ गेल रहे छै, किछ सही नहि आयल रहैत छै।
ह, ओहि छै हन काम तऽ छै मोटर् बजय से बरात जाए ला लेकिन क कहै छी, नेगे त बलाय लग छै, त ना जा प छै।
ओ तऽ बरातोवा के कारण नहि गेल रही।
आ तऽ चार च खासा गेल छै, ओहिमे ज भाड़ा रहै छै ने बालल
ओ तब त नीके छै, पहुच गेलल न। बरात बनिया रहै छै अब तक
हँ बरात तऽ बढ़ििया रहै छै, लेकिन लड़की खराब रहै छै बड़ा, देख के हम कह जथि
ई सब न न बोलके मे ए मे ई सब न बोलके चाही। समझे छी अह, ई सब बोले छी आ फेन अहाँ के हो जाइ छै तऽह हमरा बोले छी।
ई बात हमरा न पताा रहै छी, एहि जे कोनो तऽ खराबो बात नहि पैछै
न तऽ ई सबमे केकरो बारे मे गलत बात न बोलेके से अपन खाली अपना सँ मतलब रखू ने दोसर के कोन करै छै, की करै छै आप अहाँ अपन नॉर्मल बात मे बतियाइ छी ई बात नई सब ना बोले के चाही। अाँ अपन हँ नॉर्मल नॉर्मल अपन खान ान घूमे फिरे मौसम सब के बारे मे बतय के चाही।
आओर कहै छियै न, अहाँ के कैसन मौसम रहल छै। आओरस अहाँके बाज भेल छै।
हमरो तरफ बड़ा बारिश भए गेल रहे छै तऽ सब नीक छै।
ह बस नीक रहे चाहे छी आरो कहै छै अहाँ खाजा उजा खले छ नेे छी।
न हमू सब तैको न खाय। ठ।
कल खाइ छी
हमरा नहि नीक लागै छै तै।
अरे नारियल पनी यहाँ हो छै।
न नारियल पान हम अ नीक लागे छै क पिय छी नारियलान खराब आओर ओहि टाइम कमजोरी हो छै तऽ कबो कबल पी लबे छैलब नाप पियै छै।
मांग लेबे छियै नारियले पानि जस लागै छियै बड़ नीक।
कथ
एक खाजा नारियल पानि जसन लागै छै ओकर पानिओ नारियल पानि जसन लागै छै ओकर खोआ रहै छै ने ओहो लागै छै बड़ा नीक लागै छै खायमे अहाँ कभी खैले छियै कि नहि खैले छियै।
न हम कोइो न खोले छै नो खाय छै क खाय छै जेितना कम खाय छै जी
अहाँके मने पसन्द नहि लागै छै ने।
हम नहि जानै छिय हम सुनबो नहि करले रहै छी।
अच्छा। छा अहाँ के सुने मे आबे छै कि आम के बगीचा लगले जी।
न नहि हमरा आम के बगीचा कैसन आम के बगीचा अहाँ कोनो आर के बारेमे सुन ले छी हमरा कोनो आम के बगीचा न छै
अच्छा अहाँ केना छियै।
के बज छ अहाँ कहिआ सुनले छियै केकरा म सुनले
नहि ऐसे मने कह कहै छियै से होइ छै तऽ अहाँके खियाबै छी
न नू हमरा न न। शाम।
अच्छा अहाँ केना छियै आर कहै छै ने अहाँके खाना उना बना लेै छियै।
जी ई खाना पीना एकद होइ छै ओ सब बना ले से खाना नीक लागे छै हमरा सादे खाना बनावे आबे छै।
ह तब तऽ नीके छै सादा खाना मेस की की बना लबै छियै।
जाादा खाना मे दाल भात चावल दाल सब्जी तरकारी भुजिया भिण्डी के भुजिया आलू के भुजिया ई सब बना लेबे छी पूरी ओकरा बाद चिप छानि लेबे छी ओक। आलू भरल पूरी सत्तू भरल पूरी सब बना द।
तब बार अहाँ अगर नीक चीज बना लेगै छै ई सब इहे सब तऽ सादा खाना मे न बहुते अथी छियै मने लजीज खाना छियै ने।
हँ बड़ा नीक खाना तऽ छियै अहाँ कहबू खयले छीसभ खाना
ह खायले छियै ने दालि भात अ चार आलू के आलू के भुजिया मिलै छै ने आम के चटनी तऽ ओ बड़ा नीक लागैत छै।
अहाँ केनाहु घूमेके मन नहि छै केना घूमेयके प्लान नहि बनाबै छै क
नहि अभी तऽ नहि सोच लै छिय घूमै फिरैकेइसे लेकिन कभी चलै छियै।
कोन जगह अहाँके जाय त मन न मोतिहारी घूमे वाला जगह मोतिहारी घूमे वाला जगह े छै व पे कथ छै शहर छै बजार छै कोनो व पे
न नहि ऐसे घूमे नहि मुभी देखे चल छै ई कह छै। त घुम बला तोर जगह अऐसन छै।
हमना अभी हमरा मूवी उवी देखैके मन उतना नहि छै नहि तऽ हमरा मोन करै छै तऽ हम तऽ जयबे करै छी हम तऽ घर किछु दिन पहिले चारि गो दोस्तके जोरे घूब गेल रहै छी।
ह अहाँके कोनो घुम उ के प्लान उल बनेलियै कि नहि
हम तऽ जयबे करे छी तनि दिन बाद की न लेकिन कुछ दिन बाद सोचे छी कनि पुणे नेपाल पटना दिल्ली ई चार गो जगह घूमे के छै कनि ताजमहल ई सब नीक ढंग से देख कइसन होै छै की होकै छै। कोन सा हजा बनवल रहै छै। नेपालमे तऽ नेपाल
बारका बड़का पहाड़ छै।
जी हम तो सुनेै छीै दुनिया के सबसे बड़ पहाड़ू छै त उ तनि दे। कै कैस। सेन छै।
आ ओप जाइ छियै ने से गाड़ी उड़ी नहि चढ़ै छै आ पैदल ही जाय के पड़ै छै बाहर पर उतरे के पड़ै छै ओहिमे दिन कुछ कुछ दिन लागि जाइ छै।
त हम तऽ सोचे छी कि ओमे हम लिफ्ट लगा देै छी ओकररा बाद हर पन्द्रह पन्द्रह मिनट मे। आद प छै आद होइ छै।
वहाँ पोखरा छिय ने पोखरा वह के नाम छिय सुने छियै पोखरा थिपालालमे
य।
बहुत बहुत जाना माना जगह छै अहाँके पिताजी से पूछल जाइ छै ने ओहोमे हमर पिताजी रहै छै।
ओ अच्छा चालू तऽ साावन से तऽ अहाँ अपन ख्याल रखब अपन परिवारके लोक अपन भाय बहिन सबके ख्याल राखू चलू तऽ नीक छै तऽ अहाँ से हमरा बात करके बड़ा नीक लागै छै अहाँ सब कहू फेर बात
रुकै नहि छियै।
आओर बता अहाँके सदे सब। पैसे हो छै।
ह। आ आ। आब आबै छियै, अचा
हां, ओहि समय काहे नै आबैत रहै छै, गजबे आबैय रहै छै
हां, सुनै छियै ने अहांके सुनै मे अबै छै कि मने ऐसे घुमे जाइ छै नेपाल त आ दिल्ली त उहां के सबसे लजीज खाना कुछो छियै लजीज खाना मे जा
हम नहि जानै छीरा हमरा त। े खाना जादा पसन्द छै जैसे पनीर आ चावल मिल जाइ छै। तऽ उहे हमरा नीक लागे छै। त उ और खा क अपन पेट भर लबै छी।
चलै छै इहां से बात आब समय मिलै छै तं बात करै छी, धन्यवाद नमस्कार।
चर अपनो खयाल राखु और अपन घरवालो के खयाल राखु। अपन माता पिता के खयाल राखु। आज सबसे जरूरी। एहि सबके बारेमे अच्छा बात कहल जाइ छै, सब
जी।
चलु तनी।
हुं जी।
राखु।
अहां सब काटै छी ने।
त तहि खातिर दिन एक सेकेण्ड रुकि जाइ छै दाबै छै मोबाइल बड़ा दूर छै दू त कनि समय लागै छै एक त
ठीक छै और रुकले छी आर भ होइ छी अहां कि
वाह, अपने के माता पिता त सब सेहो गेल छथिन इतना लाभ
हां। सब गेल छै, अहांके माता-पिता सेहो गेल छै।
अहां से बातचीत